ओ
हैलो
सोनम बाजै छि
ह
तब केने छी अहाँ ठीक छी
हम भ रखै छी
हँ हम भी ठीक छी कहाँ छियै अहाँ की करै छी अभी
हम अभी हम अभी बाजार से एने ह
बाजार से की सब केलियै बाजार घूमे केलियै त
सजात बजामे गेलियै कपड़ा खरिदलियै सब्जी खरिदलियै
आरो फेर खेलियै पी लियै बजारमे बहुत भीड़ चनइ
भीड़ छलै
ह महंगा महंगा समानो छलियै बहुते पता नहि त महगा महेगा
बाजारमे
ह्म सबचीज महंगा महंगाइ छै
बहुत महँगा छै बाजार बाजारमे बहुत महंगास सब भेटैया
ओ बेचीसा चै छै सब चीज महंगे छै एको गो चिज सस्ता से नहि छै
हँ तब अहाँके मोन लागै छै बजारमे गेलियै तऽ की की सब खरीदलियै आहाँ
की बाज ह
कहै छी कि बाजार गेल छलियै तऽ की की सब खर् दने छलियै
ह बाजार गेलियै जिंस अनलियै अपना लेल एगो आरो फेरो चाउमिन खेलियै फेर ओइके बाद माजा पुलियै फिर चॉकलेट खेलियै फेर ओइके बाद सब्जी मे पियाज आलू लेलियै प्याज लेलियै टमाटर लेलियै बैगन लेलियै इहे सब लेलियै
इएह सब खरीदै गेल छली
हँ इहे सब खरिद गेल छलियै तै त एते महंगा भी गेलन है नहि देखै छियै बाजारमे बहुत चीज महंगा भऽ गेल छै कोइ भी चीज सस्ते नहिभेटै छै
हू
हँ हरपुरा बाजारो घुमलिय जा मारुद मनियइ
अच्छा
जा के देखिए कपड़ा देख एको गो हमरा नहि पसन्द आयल त नचे पसन्द एतै
किछु ने नीक छलै बाजार में
ह कोनो बार ल छलै बाकी तऽ त ल
अच्छा यार तब वहाँके मौसम केना छलै आज
ह अइ हल
धूप सलाय
हं
अच्छा तब बाजारमे
आ बैंक गेलियै बैंक गेल छलियै या
अच्छा
आइ पैसो लाबै गेल छलियैए
आ
लैकों में बहुत भीड़ छलै एल है
हँ बाजार गेल छलही तऽ की की सभटा खेलै छी तू आँय
ह ई कहलू नै चाउमीन खेलिए मा़जा पिलिए किटकैट
कुरकुरै खेलिएयै
सभटा खेली
हँ एगो दूगो समय हमरा पेट भरैवालला छै हम खाइ छी बाहरके समाल छी बहुत बाद में भले हमरा तबियत खराब होयसँ फर्क नहि पड़ैत छै लेकिन हम खाइ छियै बाजार के सामान
बाजार के सामान थोड़ी उतना खाइ बाजार के सामान उतना थोड़े खााय के चाही उतना खाय के नहिखे ने चाही अहाँके
नै बजार के समान नीक लागय घर मे खाना नहि नीक लगै
नीक नहि बनैए घरे खाना अहाँके
बनै छै लेकिन हमरा पसन्द नहि अबैए
अहाँके पसन्द नहि अबैया
हँ तऽ हमरा पसंद के‌ सब्जी नै समझ
अच्छा तब बाजार गेल छलियै ऑटो से
हँ ऑटो स गेल छलियै
अच्छा तब ऑटो से गेल छलियै ओकर बाद सब ओन्ने की की सब खेरदे छलियै इयह
तऽ घुमलियै बैंक गेलियै फिर अहां के बाद फिर दुकानमे गेलियै दुकानमे कपड़ा खरीदलियै फेर सब्जीमंडी गेलियै फेर सब्जी मंडीमे सब्जी सब खरीदलियै
ह कहलहुं ने सब्जी सब बहुत महँगा भऽ गेल छै एत त गर्मी ई मा टमाटर टमाटर के दाम कथी छै अहँके ब नै अस्सी रुपये किलो
अस्सी रुपये किलो भेल छै
हँ‌ अस्सी रूपे किलो टमाटर छै अखन
अच्छा तऽ बजारके बजार गेल छलियै तऽ इतना इतना महँगा भऽ गेल सब
हँ कलाकि गर्मीेये छै अते ने तऽ गर्मी मे सब सब्जी सब खराब भ जाइ छै ने त लेल महंगा महंगा कऽ देलकैया
अच्छा हँ तऽ महंगा गई गर्मी गर्मी तऽ बहुत छै ने इह कारण मंहगा भेटैया सबटा की ठीक कहनू न हेलो हेलो हेलो हैलो हैलो हैलो
हैलो